हेलो।
हूं कहू की सब भऽ रहल छै?
किछो नै अपन कहियो?
भऽ गेलै खाना-पीना?
नै एखन नै भेलै हें।
अच्छा नाश्ता पानी भी नै केलियै।
नै अखन नहेबौ नै केलौ हें।
अच्छा एते लेट।
कनि लेटे से नहाए छियै।
अच्छा।
कनि लेटे से नेहेलो आब नेहेबय साढ़े एगारा बजे तक।
अच्छा मम्मी-पप्पा ठीक छथिन?
हां सब बढ़िया अपन बतबियौ ऊमहर सब ठीक छथिन?
हुं ठीक छथिन सब।
और अहाँके भ गेले नहेनाय
हां भोरेमे पूजा-पाठ करय पड़ै छै नै पूजा-पाठ कऽ कऽ नहा सुना कऽ
खाना कभी खा लेली आरामसँ।
ह बहुत जल्दी क लेलौं।
हुं बहुत धूप लागि जाइ छै ने तऽ बौआ अभी छोट छै। ख करे लग, जल्दी जल्दी करै छी।
और उमहर गर्मी केहेन ये।
गर्मी तऽ बहुत छै कनि मेघौन जेकां केने छै पर हुं अन्दर के गर्मी छैहे बहुते।
हाँ। एम्हरो छै बहुत धूप छै बाप रे बहुत गर्मी छै।
और सब कहू, अहाँके बियाह भऽ गेलै?
नै नै नै भेले।
अच्छा।
अखैन नै भेले बियाह।
अच्छा, तऽ कोनो काम करैत छी या पढ़ाइए करैत छी।
हम पढ़ाइए करै छी, काम नै करै छी।
अच्छा। हमर अभी छोट बौआ छै बहुत परेशानी करैत रहै छै।
हाँ, कते साल के छै से।
एखन तीन साल के छै बहुत बदमाशी करैत रहे छै। रोज भेज देय छलिये ट्यूशन, बौवा सब साथे साथे जाइत फेर आब आइ नै गेलै आइ, कहै छै हम नहि जायब।
हा- हा- हा।
दू भेज ने अपने न भेज त कहै छै धूप होइ छै, बहुत दूर तऽ नहि छै कनी लॅगमे मे छै त धूप जादा धूप लागि जाइ छै। तखन बच्चा छै ने हुं। आ घर मे रहै छै तऽ हरदम पानि खाय ल क हरदम बदमाशी करैत रहल।
हँ- हँ- ह ओ त छै।
मम्मी पप्पा सब कतऽ घरे
एतेक त सब नै नै सब घरे पड़ रहै छथीन, कतऽ रह
अच्छा, हँ। कोनो काम ताम करै छथिन या किछु
के, मम्मी पप्पा।
हँ।
नहि मम्मी त हाउसे वाइफ छथीन पप्पा दुकान छैन अपन।
अच्छा। और सब कहू की सब भऽ रहल छै गाँव में।
गाँंव मे की हेतै किछु नहि बस ह-ह- ह -ह।
अहाँ कतऽके छी कहलियै।
हम अहाँके बेनिपट्टी कोरियावां गाम दामोदरपुर बेनिपट्टी। हँ और अहाँके
हमर छी पाही गाँव में याद नहि रहैत रहै छै ने बहुत
ओ आ रहै कतऽ छियै।
रहय रहै छी चितहि में हमर सासुर भेले आ नैहर हमर भेलै जनकपुर में।
अच्छा जनकपुर में। बहुत नीक जगह पर गेल छलिये या इहा इहा दिसम्बर में गेल छलियै घुमय ला।
अच्छा। हँ से त पासे मे पड़ेय छै, घर से कनि आधा घंटा दूर मे पड़ैय छै। चलि जाइ छी घूमऽ फिरऽ ला आरामसँ।
हँ बहुत नीक छै, हमहुँ गेल छलहुँ एहि बेर पहिल बेर।
ह अखन तऽ बहुत कहु ना अखन फिलहाल दस दिन भेला एला घर पर, तऽ बहुते नीक बड़का- बड़का मंदिर बना लेने छै बहुते रंग के फुल बाारी सब बहुते नीक लगैत छै देखय मे।
हं -हं और कहियो।
सब ठीक छै।
ह- हँ भतीजा छै वएह सुतल छलै, वेहा कॅनय कनै छैलै ह।
गर्मी से भी कोने कर गर्मी एत केने रहे छै ने, बौआ सब परेशान भऽ जाय छै।
आ नहि ओकरा ओ इंजेक्शन लागल छलै ने, ओ टीकाकरण वाला नहि होयया
अच्छा ओ महीना- महीना पड़य छै से।
हँ- हा। ओ डेढ़ साल वाला डेढ़ साल के छै ने, तऽ ओकरा डेढ़ साल वाला टीका पड़ल छलै से। अखैन दूं दिन से छलै बुखार -तोखार लाइग गेल।
हूँ अइछ। तब मे बुखारे लै दवाई भी देने रहै छै अपन।
नै दवाई देने छलै फिर भी कनि- मनि। तऽ रहिये जाइ छै न पूरा फुलि जाइ छै, दर्द हो छै।
और सब कहू, अहाँ सब ओतऽ तऽ धूप न लऽ ले हेबे करबै।
बड्ड धूप छै।
हूं आब धान तान रोपाय छै ताहिमे धूप भऽ जाइ छै, आ जखन रोपा जेतै तखन पाइन पड़तै दूब आ जेतै।
हँ। धूप तऽ बड्ड छै।
हूं और सब कहु।
नै और सब बढ़िया अपन ब ए के सब एते बाजी यऽ।
ओ बाहर में नै बुझे छियै हमर दियादनी सब। गाँंव घरके गाँव की तऽ सब- सब एयलक सब दालान बड़ी बड़का छै ने हमर। तऽ ओहि सबमें आहां सब आरामसँ बात करैत रहब बाहर में। आ धीरे से नै बात करते। अ
ठीक छी नै आहां, सब अपने बात करै छथिन।
ह, कथी सब बनेलियै खाना।
खाना हम नहि बनेेलहुं हं भाभी बनेलैथ हैं हमर
अच्छा आ कत‌ऊ घूमऽ तूमऽ अच्छा कत‌ऊ घूमऽ तूमऽ जाइ छी कि नहि।
घुमऽ कहाँ अखन नहि गेलहुँ हेँ, दू महीना एक दू महीना एक महीना स नहि गेलहुँ हैं। एहेन पिछला महिना गेल छलौ मिथिला हाट।
अच्छा हम तऽ न नहि गेल छी मिथिला हात पर, माँ सब कहे छलखिन हें बहुत नीक छै ई
है छै बहुत नीक जा सक
हम्म हूं कहै छलखिन कि मलब पहिलका जमाना जेना, पहिलका पीस सबके छै जेना मड़ुआ रोटी भऽ गेलै जां थिक इ सब बहुते रंग के आओर सब कहुं आम ताम खेलियै कि नहि खेलियै अइबेर।
हँ हम तऽ मतलब अपना नहि मतलब गाछ मे नहि छलै यैए, बल्कि किने कीन कऽ।
अपना सबके भी आम तऽ फरल छलैए, पर ओते खाय जोगरक तैयो कहुना दि बऊआ स सब ज जोगरक छलै आम तंय कीन-कीन क खाइ छि आब लास भऽ गलै न आमके।
हँ त सीजन जाइए वला छै आमके। हम्म ई महिना- ई महीना भरि अहाँके रहत आम।
हँ भ‌ई अचार-तचार बनेनाओ आब स अचार चरीत रहतै एक साल तक।
हँ अचार त हमहुं बनेनौ ए हँ मतलब मम्मी बनेलकैए
अच्छा आओर सब कहुं, अहाँके बहिनमे अहाँ अकेला छी।
हँ हम‌ अकेले छी बहिन ‍नहि यैं।
अच्छा आ भायमे
भाइ मे अइछ दूगो भाइ यैं।
अच्छा त बहिन मे अकेला छियै तऽ बड़ नीक छै, सब दुलार -अलार सब अहीं के मिलत हथतै दुनू तऽ दुनू भाय के बियाह भ गेल छै कि।
एकेटा के भेल छैन। एकटा के अखन नहि भेल हन‌।
आओर सब कहुं। हम्म सब ठीक छै आब। कहियो घुमलऽ अबीये हमरा गाँव दिस भी, आब फोन अब फोन मे बात त होइते छै अपना मन मिल गेल छै अब
हँ आब घुमैत, रहु आबैत रहु जाइत रहु।
आओर सबकहुं कत मतलब उम्म ना पढ़ाई-तढ़ाई करै छी या कुनू चीज के तैयारी करै छी।
हुं हम पढ़ाई मे गे-ग्रेजुएशन क ग्रेजुए शन कंप्लीट भ गेलया आब अखन अहाँ के कम्पीटिशन के तैयारी करै छी। हां।
मतलब कुनू चीज की मतलब त रखनै छी या एनेते पढ़ाय-तढ़ाय काए के
उँ।
मतलब कुनू चीज बनबै या एनेते पढ़ाय-तढा़य करबै। अच्छा।
हां
कुन सब्जेक्ट लाए कऽ पढ़ाई केलिये या।
और अहाँ, अहाँ कते पढ़ल छी।
हम बारमी कॉमर्स तक पढ़लियै तऽ छोड़ देलियै।
अच्छा कॉमर्स लेने रैहिये।
हुं कॉमर्स लेने छलै पढ़ाई-तढ़ाई के लिए हमर पप्पा के तबियत बहुत खराब भ गेल छ लै त मम्मी, मम्मी छोटे मे गुजर गेलखिन ओय लाए कनी स्थिति कनि खराब छलै, ओहि हिसाब सँ बीहे शादी करा देलखिन।
औ।
नै, नै पढ़लौ। हम पढ़ाय केने छी काठमाण्डू से ना। काठमांडू से पढ़ाय केने छी।
अच्छा और कहियौ।
त ठीक छै। अ अहीं कहु अहाँ गाँव के हाल समाचार पूजा-पाठ के।
गाँव के ठीक या सब हाल-चाल।
पाबैन-ताबैन आब पूजै छै की नै मोश्रामणी पंचमी आएब गेलै।
हां तऽ आबे गेलै पाबैन म माेश्रामनी एछ फेर अहाँ के अथी एछ कि कहै छै रक्षाबंधन
हां रक्षाबंधन तऽ अगस्ते मे छै ना।
हां अठाएस तारीक के।
अठाएस तारीक के अगस्त मे छै। आब तऽ स्टार्टे भऽ गेलै पाबैन सब नै।
पाबैन सब पूजाला हुनका उम्म एक पहिलका बेर छै ने बियाह भेला।
अच्छा त हम पहिल हे
हाँ तऽ नानी सब एथिन काइल, आ पाबनि के सब तैयारी भए रहल छै विषारा सबबने बना देलखिन मां हाँ ती हाँ
ओ
आइला के बाद सब ठीक छै, ओहि के तैयारी मे लागल छी। पूजा पाठ के गाँव घरमे एकटाऽ टेंशन है, लाइनेके टेंशन भए जाइ छै।
हाँ तो उ बहुत छै, बाप रे ज गर्मी रहत तऽ औरो प गेल और कहु औ
कखनो लाइन चलि जेतै कखनो आबि जेतै।
ह्म्म केओ आयल रहत तऽ औरो लाइन कटि जायत
ओहि आर कोनो चीज रहल दीत पाबनि त्याबनि रहल कोनो चीज के प्रोग्राम रहल ओहि दिन त आरो
ह केओ अहाँके गेस्ट आब जायत बाहरसँ तऽ ओहि दिन नियमे सलाइ कटि जायत
आरो गेस रह तऽ गैस कहते गस तऽ आरो बड़ परेशान भए जाइ छै। बाहर सबमे लए नहि जाइत बाहर सब टाउन एरिया छै ह हमेशा काम होइ छै।
ह्म्म
अपने सबके गाँंव घर के सब चीज के नीक छे खाली लाइट ल के क धीरे धीरे ठीक भ जीते सब अब और सब काहू?
आओर सब बढ़िआं है।
आओर अहाँके सभ ठीक न
सब ठीक छै।